ॾु
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल बेटा जी कीअं आहियो बढ़िया आहियो?
बढ़िया बढ़िया
ॿियो छा ॾाढो सुठो ॾाढो बढ़िया। मां त मन ई ख़ुश थी वियो की असांजा बेटा सिंधीअ में था ॻाल्हाएन। ॾाढो सुठो ॿियो बेटा अॼ वयो हे स्कूल?
न न अज त छुटी हुई।
अॼ छुटी हुई अरे त ऐं स्कूल कॾहिं खुलंदई?
अ परिए परीयं खां।
अच्छा परियं खां स्कूल हल ठीक आ। त तूं त टूशनियूं वग़ैरह पढ़ंदो हूंदे न बेटा?
अज मुंहिंजी तबियत थोड़ी ख़राब आहे त पो मां ट्यूशन न वयम।
अरे त छा थी पियो बेटा खे?
हम्म मूंखे थोड़ो कड़ो बुखार थी वियो आहे।
अच्छा त दवा वती तई बेटा?
हा हा वती आ।
बेटा घर खां ॿाहिर थोड़ो घट निकर गर्मी आहे न ॾाढी। त घर खां ॿाहिर न निकरो घर में ई व्यो अउं। हुनमें थोड़ी दवा वग़ैरा वठ, थोड़ो थादल या शरबत वग़ैरा पी।
हा हा
हा, तूं त बेटा, हे जेको चालीहो थींदो आ त, तूं त उन में बि पार्टिसिपेट कंदो ऐं न, भाॻ वठंदो ऐं न बेटा?
हा हा
त बेटा, जॾी बि वठीं, त मुंजे बाबूअ खे बि वठी वञेस न गॾ।
हा हा, ठीक आ।
त मूंखे ॿुधाईंदे, कॾी थींदो?
ऐं, तांजो थींदो मुखे त, न पतो आहे। छोकरे मां, हा, मुखे त एतरी जानकारी नाहे।
अच्छा हल ठीक आ, मां तोखे वरी पो मां ॿुधाईंदीमईं त बेटा तूं हाणे कॉमर्स, कैड़ी क्लास में वए?
मां इलैवेंथ में।
अच्छा, ग्यारहें में वयो आहीं, त बेटा तूं साइंस खई तई की गणित खईं तई?
कॉमर्स-कॉमर्स।
अच्छा, कॉमर्स, कॉमर्स त ॾाढी कठिन हूंदी बेटा?
न, एतरी कठिन त कान्हें।
अच्छा, हल तोखे सिंधीअ में रोटीअ में, छा छा वणंदो तई?
हूं, मुखे पालक औं
गोभी आलू?
न न, गोभी आलू
पुलाव? अरे वाह! अच त मां ॾाढो बढ़िया ठाईंदी अंईं। पतो तई, मां हाणे बिरयानी बि ॾाढी सुठी ठाईंदी अयंईं।
अच्छा
त, बिरयानी जीअं चाउमीन वारी थींदी नांहें?
हा
मां उहो ठाईंदी आयंईं, अच त पो ठाहे, अच्छा तूं चाऊमीन औं पास् उतां खंयों हंई? औं उन ॾींह जेके पिज्जा मोकल्या, उहे खाधा हुअई?
हा हा
त, अ ॿयो छा वणंदो तई?
असांखे छा?
ॿयो, छा छा, बढ़िया लॻंदी तई शऐं?
हूं, मुक्खे ईहई जेड़ी फास्ट फूड थींदो आ।
अच्छा, फाश्ट फाश्ट फूड, मतलब पिज़्जा अऊं बर्गर?
हा हा
अच्छा, त बेटा तुंजा दोस्त, कहिड़ा कहिड़ा तई?
दोस्त, आहे पंज छह।
अच्छा, छा छा नालो तन बेटा?
अ, वैभव आहे, साहिल आहे अऊं नयन
अच्छा ही काथे काथे रवंदा हिन कुछ पतो तई?
इये मुंज्जे घर सां दूर ही रहंदा आहिन।
अच्छा
हम्म
अऊं तुंजो स्कूल पास थई की न परे तईं?
मुंॼो स्कूल पंज किलोमीटर परे आए।
अच्छा एॾी पर एॾी परे तई पो कीअं वेंदो आहीं बेटा?
मां ॻाडीअ‌ सां
कार्डियो छा थींदो आ वरी अॼकल्ह इहो त माखे पतो ई ना आहे।
हे हाणे मुंहिंॼो ज जेको स्कूल आ हुनमें ॿस फैसिलिटी भी आहे।
अच्छा त ॿस खे ॿस खे अॼकल्ह कार्डियो चवंदा एन छा?
न न
अच्छा
हा
अच्छा त बेटा तोखे स्कूल में पो पढ़ाई थींदी तव तव्हांजे में?
हा थींदी आ न।
अच्छा अऊं ट्यूशनियूं पढ़ंदो आहीं छा?
हा ट्यूशन हिक आहे ट्यूशन।
अच्छा तोखे कहिड़ो विषय बढ़िया लॻंदो तई?
हे मुखे अकाउंटस।
अच्छा एकाउंट में हल सुठो आ ॾाढो बढ़िया मुंहिंॼे बाबूअ खे ॿि अथस। त अकाउंट ईंदो तई सुठे सां?
हा हा
अच्छा त उन्हमें तोखे बढ़िया हुशियार आहीं यानि कि उन्हमें?
हा थोड़ो घणों।
अच्छा त तूं हिन झूलेलाल मंदर ॼीअं सत्संग में वेंदो आहीं त उते तूं छा कंदो आहीं?
कुछ न मां त ईअं ई ॿुधंदो आया।
अच्छा त हुते तूं हिक दफ़ो भाग ॿि त वतो हुई?
हा मां वतो हो न।
त हुन में कबालीअ मे अलाए कंहिंमें तूं शाइरी ॾ चयो हुयइं न बेटा? अच्छा कविता चई अई।
हा हा न हाणे त मुखे ना हे याद।
अच्छा सिंधीअ में कोई कविता याद अथई?
न मां त ॿुलॼी पियो आहियां।
अच्छा भुलजी व्यो आईं। हल ठीक आ बेटा हुनखे बि चॻो टाइम थी वियो न।
अच्छा अच्छा
त तॾहिं मां आई हुयम न जॾहिं तूं हुन केप केड़ी जॻह ते थियो ई तुंहिंजो इहो पार्ट हिन में।
छा
सत् सत्संग इहो कहिड़ी जॻह ते थियो हुयई बेटा?
हे निरंकारी भवन में थियो हुयो अउं हिक होटल में थियो हुयो।
अच्छा। होटल कहिड़ी आ? कुझु पतो थई बेटा अच्छा नालो श्रीेयस ॿुधाइनि पिया न श्रीयस हुई छा?
न न, श्रीयस न हुई
अच्छा अच्छा, त होटल घर जे भरसां ही थव की परे अथव?
परे आहे होटल त।
अच्छा पापा अची वयई घर?
हा पापा त अची विया आहिनि।
अच्छा, आऊं मम्मी?
मम्मी बि।
त छा थी करे मम्मी?
मम्मी नानीअ खां ती ॻाल्हाए।
अच्छा अच्छा, नानीअ सां ती ॻाल्हाए थी हल ठीकु ठीक आ, अगरि न जीअं ॻाल्हाए भिहे नानीअ सां, त न मूं पो थोङी देरि में अगरि फ़ोन कयांसि अरे बेटा हिकु कमु हुओ
हा।
तूं बाज़ारि वेंदो आही शा?
बाज़ार हा।
छा छा वठी अची सघंदो आंही? सामान छा छा वठी ईंदो आहीं बाज़ारि मां?
मां त घर जो सामान थी वियो, भाॼियूं थी वियूं।
अच्छा भाॼियूं बि वठी वठंदो आहीं!
हा।
अच्छा त पटाटा केतिरे रुपये किलो आहिनि? कुझु पतो थई?
हे टीह
टीह आऊं टमाटा?
टमाटर वीह वीह।
वीहें रुपये किलो आहिनि अच्छा मूंखे त हिते तोखे अॼु पतो थी अॼु अस्सी रुपए ॾेई मूंखे बेवकूफ़ ठाहे वियो छा?
मूंखे नाहे पतो
पको तोखे पको यादि अथई, वियो आंही भाॼियूं वठणु?
हा।
त कॾी वियो आहीं?
हे थी वियो हिकु हफ़्तो थी वियो।
अच्छा अच्छा हाणे वरी बारिश पवई थी हुते?
न हाणे त न पई आ, पर कल्ह पई हुई।
कल्ह पई हुई बारिश त ॾाढी तेज़ हुई कि हल्की हल्की हुई?
तेज हुई तेज।
अच्छा ऐं तुंहिंजे बाबू तुंहिंजे बेट भाउ जो नालो छा थस?
अ सचिन।
अच्छा। हल सचिन थसि नालो, अच्छा उहो सचिन छा कंदो आ?
अ हो त हाणे
छा थो, अच्छा टीवी थो ॾिसे।
हा हा,
हा, हा, हा मूंखे ॿुधायाईं उहो टीवी थो ॾिसे थो, अच्छा। त ॿियो बाबू तूं वारनि सां गॾु पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु शाम जो खेॾणु न वेंदो आहीं छा?
न मां त न वेंदो आयां।
अच्छा हूअं खेॾणु वञी हा न हाणे शाम जो।
मूंखे चाहे न शाम जो मुंजी क्लास हूंदी आ।
अच्छा केॾी मल खां केस ताणी?
हे, पंज खां साढी छह।
अच्छा, पंजे खां त परे ती ट्यूशनियूं?
ट्यूशन, ॿ किलोमीटर।
अच्छा, यानी की पो कीअं वेंदो आयीं बेटा?
हे, स्कूटीअ सां।
अच्छा, स्कूटी हलाइण ईंदी तई?
हा,
अच्छा। थोरो बेटा आराम सां हलाइजांइ राजा अॼुकल्ह भव लॻा पिया आहिन न।
हा,
त तेज़ त न हलाईंदो आहीं?
न-न।
त तोखे केंहिं सेखारियईं एक्टिव अ स्कूटी हलाइण?
ऐं पापा।
अच्छा त काथे फील्ड में की न गलियुनि में?
गलियुन में।
गलियुनि में हलाइण सिखारे छॾियईं।
हा,
अच्छा। त ह मतलब केतिरा ॾींहं लॻई तोखे सिखण में?
मूंखे पंज छ ॾींह।
अच्छा पंज छह ॾींहं, अच्छा छह ॾींहंनि में तूं सिखी वएं?
हा हा,
पतो तई मुंजो बेटो मूंखे सिखारे पियो मुंजो एक्सीडेंट थी वियो।
अच्छा, अच्छा।
मुंहिंजो खून वेठो वहे पियो।
अरे!
तूं मूंखे सिखारे सघंदे बेटा?
हा-हा।
त मूंखे पो केॾी मल ईंदे मूं वटि?
ऊं, मां कल ईंदुमि।
त मूंखे कल अची पो केॾी मल मूंखे थोरो सो मंझंन जो ईंदे सुबुह जो ईंदे?
शाम जो।
शाम जो केॾी मन त मूंखे ॿुधाए त मां बि वेहां।
सत-सत।
सते वगे अचजांइ, अंधेरो त न थी वेंदो बेटा वरी?
न न।
अच्छा, त केट्र टाइम अथई तोखे छ टूशन मां?
टाइम, हा मुंजी छुटी त।
हा बेटा चओ चओ।
मुंहिंजी छुट्टी त। छह छह वॻे ई थी वेंदी आ।
अच्छा त मुंजे घर पो अची करे। पो हिते ई असां पो असां बर्गर और पिज्ज़ा खाईंदासीं।
ठीक आ।
आऊ ब्यो जेको बि अगर तूं चवंदे उहो बि घुराए करे मां ठाहींन मई मुंजे हथ जो। खाई ॾिसजे ॾाढो बढ़िया ठहंदो थई।
हा हा।
ईअं ई सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो त ॾिसो केॾो बढ़िया तो लॻे बेटा।
हा।
तोखे आई मज़ो आई अॾ सिंधी ॻाल्हाइण में।
हा।
हा न चओ ॾाढो सुठो।
ॾाढो सुठो।
हल बेटा, ठीक आ बेटा चंगो जय झूलेलाल बेटा। ट।
जय झूलेलाल।